हेलो हेलो
हँ कहियौ ने
की हाल समाचार यौ
ठीक हइ अपन कहियौ
अपनो बढ़िया छै की सब हो रहल छै
कहाँ कुछो बैठल छियै
कतय बैठल छी
बैठल छी एही ठाम जगह पर आबि कऽ
ओ और सब कहियो क खाना पीना भऽ गेलै की
आब होतय ग जाइ छिये दोकान बन्द करबै तहिके बद जेबै
दुकाने पर छिये अभि की
हँ दोकाने पर नै दोकान पर से अभी आयल छी कनि साइड मे
ओ हो त खाना पीना नहि भेलै अभी
कहाँ अभी दुकान बन्द करब अभी आधा एक घंटा लगतै आओरो
ओ आधा एक घंटा त आओर कहियो
और सब ठीक ठाक य अपन कहियौ न
अपनो मिलाजुला के चलि रहल छिय की करबै हमहुँ हिन खाना खेलु अभी दोकान दिसन सँ एलु बुझलियै
ह्म
तब मम्मी ठीकै हैय हँ
बात करे न ताहिके बाद विकास ताहिके बाद
हेलो हेलो